हेलो
हेलो
हँ
आवाज जाइ छौ
हँ अबै छो ठीक छै सुधांशु से बात करै हेलो हँ हेलो भेल ल ओै
की
खाना पीना भेलौ की हेलो हाँ हँ की करै छींन
अभी किछु नहि करै छियै अभी खाना बना रहल छी
हेलो
आम बिछअ काल्हि गेल रहिंन
की
आम नहि बिछ गेल हे आंधी तूफान आबल छै
आम नहि बिछय गेलिए फेर आम फड़बै नहि न
हँ तऽ लीची इसभ खाइ छिहिं ओ ठीक छै
हेलो हेलो